हँ चाय बनि गेलै अहा के। आयुष गेने खेल ल
हँ तुरते गेला नहि जेते तहन केना करैत रहे छै से ने क---है छी हमरा कहलके की जे आबै छिय
तऽ खेले छै कि साइकिल चलबै छै
पता नहि हम नहि देखलियै या की करऽ गेलै या साइकिले लऽ के गेले ते तीन चारि टा बच चा छैै ने सइकिल ल कऽ जाइ छै दै ल नहि चिन्ता हइय--ए तते स्पीड चलबै छै होइत रहय जे कतहु ठोक नहि रहे?
हँ आयुष केते स्पीड चलबाय होय छै।
ठाढ़ भऽ कऽ ओना नय ठाढ़ भऽ कऽ बदमाशी स बदमाशी स
ह।।
तै दुआरे
तऽ मम्मी न गाममे जे गेल रहे तऽ तीन टा लहठी लेलक तैमे से हमरा एकेटा बहुत जादा सुन्दर लागल
कनिय फोटो भेजीहा केहन लेलखिन ह तऽ एतऽ किया नै लेलखिन गै
मम्मी पुछलखिन ने गाम मे कैलाश भाजी आ मामी
नीक ओना नीक केलै तऽ ओना फोटो। भेजहे देखबै किया तऽ एना एतो कि की कह छै एतऽ पॉकेट मरबा के पुतोहु केने छै कनिए टा दोकान छै रोड साइड मे।
के छै यै पॉकेट मारवा
हँ एतै छै आ की कहे छै सबगोट सबोटा चोरे छै सबगोटा पॉकेटे काटे छै तऽकर नामे भऽ गेल छै पोकट मारबाकघर पॉकेट मारबा के पूतौह करै छै दोकान तऽते सुन्दर चूड़ी सब रखने छै ओहि दिन हमरा ल गेल है रिद्धिके मेए जकरा संगे हम साँझ देखबै ल जाय छियौ हमरा फल्स नय लेबाक रहे
हँ हँ।
सेहे तीनके दोकान एक नम्बर चूड़ी हम लेलियै एकटा चू। ड़ी हम तोरा देखेनाइ बिसैर गेलिय वाटरप्रूफ छेलैयए कमे दाम लेलियै एक हम तऽ कहियए एक सो लेकिन एक सौ बीस मे देलकै।
नै ओ की कहे छै पप्पा देखलखिन मतलब की कहे छै मम्मी पुछलकै ने गांवं सब--स हँ
हँ शंकरबा द कहने हेतौ लेकिन ओकर हमरा पता नै किया ने किया महग बुझै
ओ से कहै छल कि न कि जे कि कहै छै मम्मी पुछल के न मामी स मामी सब कैलाश बाजी सब त एते लहठी सस्ता देय छै तऽ कैलाशो भाईजी आ मामी के कहलखीन हँ भेटै छै तऽ लेलक
के मामी तोरा एकटा छौ हमर माय कि छोटकी मामी कि बड़की मामी
अहाँ के मम्मी और गुनगुन के मम्मी ई दुनू कहलखिन नै नै भेटै छै
क
हँ
नीक केलैथ भेजिया फोटो केहन लेलखिन हेँ से देखबैन से हमहुँ पसन्द कऽ देब
लागल
आ गय अ तोहर मम्मी जे पार्लर बालीमे ओ उखरल नै हेतौ
नै नै ओ तऽ बहुत दिन पहिरलकै
किया तऽ राजा के कनिया सेम नेने छेलै से एको र ती ओकर पन्नी तन्नी नहि उखड़लै हम कहलियै उखड़ल ल नहि हे तऽ नहि अपन बदलि बदलि के रोज पहिरैत रहै ये
आ हमरा सब बुते ओते नै पार लगैया आ मंन्दिर जायब तऽ रोज चूड़ी बदलू
आँ
नय हुनका बहुतो ओ सब नीक लगै छैन नीक बात छै हमरा सब
हूँ नै नै तऽ नै उखड़लै तऽ मामी गाँं मे लेलक न तऽ एकटा हमरा बहुत सुंन्दर लागल
केहन कलर छै जे बहुत सुन्दर लगलौ तोरा
मतलब मिक्स मे छै आर कहबै न ओना अहाँके
मल्टी कलर छाय मल्टी कलर
हँ कहि सकै छियै बीच के बाला छै मल्टी कलर मे
थ्री पीस सबटा लेलखिन हँ सबटा थीरी पीस लेलखिन हँ
नै एकटा तऽ सात आठ पीस हेतै दुनू हाथ मे पहिरै लए हँ आर दूटा लेलकए हरियर सोमवारी नै शुरू होइ छै
हँ हँ
ताईला देखियौ हरियर चूड़ी लेलकए हरियर नेल पेंट लेलक
हँ
केलबा मेल
के छै बौआ बैसू बैसू की करब बैसु आओर कहियौ
लऽ लै छी की करबै आब ओतय नै लेल हेएत कल चल तू लैए ले
केला
तऽ हमा एक सबके निकलला के आधा घंटा बाद मम्मी निकलैे
ओ नीके केली लेलही से नीक बात छै ने
हम नै लेलौ मा खुद लेलक हमरा डेरा पर आबि कऽ देखेलक
बाहरे बा ओतऽ नै देखऽ देलकाव
तऽ हम ओझा जी पहिले आबि गेल रहियै न
अच्छा
आओर ओ पपा बाद मे निकललखिन
अच्छा
ताहिदुआरे अहाँके हम अपन इयर रिंग देखेएब हम जी कश्मीरी इयररिंग लेलियै त कहलै ई तार
हूँ बढ़िआँ ने भेजिहँ त तखन न देखबै
हँ मतलब की कहै छै कतऽ तक कहू जतेक नीचा हमर लॉकेट रहेया
हँ हँ
तहि स कनी ऊपरो इयररिंग छै बस पुनीत देखलकै पुनीत देखलकै कहलकै लोहार जेका अथी पिट ला की पहिर लेलो वँ
हूँ ठीके कहलकौ ने पुनीत तऽ एकदम फैक्ट बात बाजै छै
दीदी ओ बिना तैयार भे ने घरक कपड़ा पर पहिरबै तऽ केहन लगतै जब कुनु चीज मे तैयार हेबै तऽ पहीरबै
हँ तहन ने नीक लगतै हम ओते बुझै छियै दाय तू सब धिया पुता छँ तुही बुझै छी
अहाँ अबियौ न तब अहाँके देखाएब अहाँ एबै कहिया
नै एखन एबै एबै कहियो
एतनी एते लग मे रहे त अहाँके निहार पड़े या एबे कहियो
बाप रे फूल मे जे सालू चुट्टी छलो ललका
कयाकि हमसब जब तोड़लियै न दीप दी तब ओहिमे एकटा नहि रहे हमस झाड़ झाड़ के तोड़लियै
खोता के खोता बुझी ने
त फेर की केलियै भगेलियै
झाड़ लियै तैयो देह पर केटा चरहल
कियाकि जब हमसब
पता गाछे मे हेते ललका चुट्टी के एखन बड़का वृद्धि छै हमरा अड़हुल तोड़े छियै भोर क खाली छुट्ठी रहतौ शनि के पात जे तोड़बो शनि के गाछ हिल जेतौ त आम जकाँ देह पड़ छुट्टी खासतौ भट भट भट भट
बडकावला
नय ललका वाल इ चुट्टी ई बड कोटैत रहे छै चुट चुट तेहन के हँ हँ उएह चुट्टी छै
से त काटे बड छै
और कहियौ
और की गई बाहर मे मीट
और सब के सब छथिन से
मकान मालिक मम्मी पप्पा
गईमै की बात छै
ओ कनी रिपेयरिंग बिगड़ि गेल छलैया न
हू हू
नय कहने रह नल कनी लूज भ गेल छै और पीछा कनि पाइप टूट गेल छै
से त छैहे
से सब दिया कोने रहै मम्मी जे रिपेरिंग करा देलै
आब भेल रिपरिंग
काल काल्हते
अच्छा काल काल्हते
आ आबके अंकल सबटा देख लेलखिन कहलखिन कल सुबह भ जायत
हँ जरूरिे छै ने आब किछ टुट गेल त ओकर जिम्मेदार अहाँ ने भ जाइयौ
हँ ते ने मतलब बता दै छी फेर कहली प्लम्बर के बारे मे बता देल ए त मेन बात छै ककरो चिन्हितो नय न छिय जे कहबै
सही बात
कोनो प्लम्बर या किछ के चनातो नय ने छै जे ठीक करतै त ओकरा कहबै
हु पुनत की करै छ खेलाय लए गेला
पुनीत के दोस्त आय गेल छेल आकाश त खेले लए कतय जेता त घर मे सुत
आयुष संगे जाइ छाथ खेलय लए
हँ आइयो सगे कखनो कखनो जाइ छथ खेलय लए
ओ
आर ओ गेल छै आकाश
अच्छा, बढ़िऐ केने छै ने आइ आकाश छलैया
तऽ वीकेड मे कम नहि जाइ छै वीक मे
वीक मे बेसी क्लासो कहाँ होइ छै दू से तीन दिन
हू।
सएह होइते छै। ओ तऽ अपन खाली चले दुआरे पाय लूटे दुआरे एना करे छै गे
ह।
हमरा नहि कोनो पढ़ाई मे बड़फपन बुझा रहल हइ।
हा
हमरा नहि बुझा रहल कहा देखै कखनो ओकरा याद तऽ द कि किछो नहि हम देखे छी हमरा ने कोनो फर्क बुझा रहल ह बुझली
इकुल जका बुझााय है जेना डी ए वी तेना आकाश
अखनो नहि हम देखै छियै याद करैत किछु जेना ई ओतऽ जाइए के कम्प्लेन केलखिन। मोबाल दऽ एक अथी कहा देखे छै कोनो ड केलकै जे कि ह नहि लिखतै कि पढ़ते से ने
हूँ।
ओ सभ पाइ लूटे छै रे पाइ लूटे छै सरस पहिल बात छै पढ़ैए वाला बच्चा कतहु पढ़तै कओ रहो हम रही कि अहाँ रहब पढ़ैए वाला कतहु पढ़तै
आकाश इन्स्टिट्यूट त बहुत पड़ छै
टेस्ट।
हू किछ नहि। आरे भाय गेले त खेल घूमऽ फिरऽ ले
के भाय
हँ।
भाय के बड़ घूमे फिरे पर ध्यान दै छ कनि ध्यान दौ
हम
ह
कहलखिन हमरे तऽ लाइब्रेरी जेबै कनी एक दूटा काम मे सेहो कर लेबै कनि सप्ताह भर के दोस्त सभ सभ मीटिंगो रहै छै ने
अच्छा रइबे क मीटिंग होइ छै ने
ह रइवे टा कऽ भेटे होइत छै आओर दिन तऽ ई फ्रीए नहि रहैत छथिन
ह
त सन्डेके कऽ फ्री रहै छनि दोस्त
तोहींटा बच जाइ छै घरमे
हमरा तऽ भाय सुबह के बाद कतौ गेनाइ रहे या ने हमरा तऽ कतहु लऽ जायत
दोसर बात दुरो बहुत भऽ गेल य
कि
सेहो छै दिक्कत।
कि बऽजलियै
दूरो बहुत भऽ गेलै अहाँकेँ
हँ तऽ देखियौ हमरा पैरे देखियौ भाय तऽ अपन बाइक से निकलि जाइ छथिन पुनीत साइकिल से हमरा तऽ नैहत
सएह ने बड़ी दूर छै की
क्यो चाह
दूर छै कि बहुत दूर छै दोसर एक दिन दू दिन ने केयो लऽ जायत हरदम के लऽ जायत तैं ने कहलिय माँ संगे कनि वॉक कायल कर कनि घर बाहरसँ बाहर एमें तऽ कनि मोनो फ्रेश लगतौ
तऽ ई एक स दू दिन केयो लऽ जथिन भले ही उमहर जेथिन लेकिन हमरा बेर में कहथिन तू उमहार क्या जेभी
हूँ से बात तऽ सही होइ छै
तें वजह से तऽ कतो गेल नइ होइ छै आब
हँ नइ
सोचने नय छोटकी दीदी फोन पर फोन करैत रहै छथिन
त किया नय चैल जाइ छह कहियो साक्षीसँ बातो कऽ लेमें भेटो घाट भऽ जेतौ
हमरा पेरे जाय पड़त न
हँ किया भाय नइ दऽ जाइ छथुन
भाई साल भैर छओ महीना में एक बेर
हँ तऽ भाय संगे चइल जायमें अपन ओ आबऽ कालमे फेन लेने एथुन
तऽ ओ कतो स कतो रह जथिन ओ फ्री किओ नइ रहै छथिन तऽ आब कहू सुबह से कहतऽ चलब चलब फेर अचानक से चैइल जैता
बढ़िए छै ने तोरा सर
एह हमरा ठैक लै छएथ बिना कनेत चैल जाइ छथिन
हँ मम्मी आय की सब खेनाइ बनेने छलाह
भात दाइल भात दाइल भिंडी भुजिया और आलू चना कऽ सब्जी जे ओ छोटका वला चना नै होइ छै छोटा चना हँ भुरा वला
जे मधुश्रावणी आ पंचमी सब में दै छय
हाँ हाँ
हूँ
अहुँ के बियाह मे भेटल हेतै सबके
तऽ की हमर बियाह मे नई भेटल यै हमर पञ्चमी मधुश्रामणी हमर बटसावित्री में देल गेल रहै
ऊ ककड़ा ककड़ा देने रहिए
तोरा नय देने रहियौ और सबके देने रहियै
तऽ कतऽ रहिया ई सब पूजा में मतलब तहन नानी गाउँ